हेलो की हाल छै
ठीके छै की करै छै किछ नहि करै छै छ ह ह
खाना पीना भऽ गेल
हँ हो गेल छै
आओर सभ बताउ
छिय अपने के बताय कैसे छै
हमहूँ ठीके छी
खाना खाली छै हँ
हँ अभी खैल ह
आओर छै कहै छियै ने सभकिछु ठीक हइ छै ने
हँ सभ ठीक छै अहाँके गर्मीके छुट्टी भऽ गेल कॉलेजके
हँ हो गेल छै गर्मीे छुट्टी
अच्छा अहाँके एग्जाम भऽ गेल कि अभी बचले बाटे
अभी तऽ एग्जाम हो गेल रहल छै फिर जाम होइ
अच्छा अभी रिजल्ट नहि अयलक हे
न नहिा इ लख
अच्छा तब खानामे अहाँके की की पसन्द छै
खाना मे तऽ कुछो खा ले छै कोई पसन्द न छै
अच्छा अहाँके मीठ चीज नीक लागैत छै कि नमकीन चीज
नमकीन चीज अच्छे लागे छै मीठ चीज तऽ ोड़ा भी पसन्द आ छै
हँ से बात
अपने के कञ्ची पी छन्दे बात
हमगर नमकेन छै ठीक ह छै ह हम मीट चीज दै तऽ नहि खाइ छी
आ
अहाँके आइसक्रीम पसन्द छै
हँ आइसक्रीम तऽ पछे छै गर्मी मे तऽ खााय के मन करे छै पर यहाँ तऽ आइसक्रीम न मिले छै जो खा ले छै
अच्छा अहाँके नहि आइसक्रीम नहि मिलैत छै
न न मीिल छै
अच्छा तऽ अहाँ खुदसँ के ने आइसक्रीम बना लेबै छी
यहाँ तऽ लाइन इतना कटले छै कि का कही सुबह साथ से कटले छै अभी ले नहि खेदेले छै
ई लाइ
अ ई तऽ हमरा कि र े छै अभियो रति सुबह से कटले छै कि अभी लेना देले छै
हँ अच्छा
गर्मी त इतना परेशान हो गेल छै की क कौ अ बधू प उगल छै
त है बहुते गर्मी छै
आओर कह छा ने के नहि गछुआानी य तऽ चल जााली हमनी य तऽ कछो नहि छी
हँ हम तऽ गाछी मे भी जह पे गर्मी इतने है कि गाछिियोमे हवा बय नहि छै ठीक
ह ब छी
अहाँके आइसक्रीम आइसक्रीम बनाबय आबै छै
हँ आइसक्रीम तऽ बनाै छै कसत बना ले छै ऐसे रख दे बान ख कि फ्रिज भी जमा
ही अच्छासँ बड्ड आवाज आबै छै
हँ आवाज आबै छै र
ब छै अब न आाजेब घरे बहुत आमी अच छै ने इसलिए
अहाँ कहि क वाटर पार्क गेल छी
नहि हम वाटर पार्क न जाले छीिय हमर वाटर पार्क अच्छा पसन्द न होले छै
ा है अहाँके बात करपबाक जाल कनला न पसन्द आबे छै
क ओमे के टब होके लेना छ ओहिमे गन्दा पानी हो जााला ओहि छै हमरा मन न कर ला जाय के
अचछा लेकिन पानी तऽ ओ
हो कहत्र अले त ा हो गेल छै ज पानी मे रहते तऽ गन्दा काम करत छै ह
और सब कहल जाउ छुट्टी में आहा कहा घ होमे के कही विचार
ना हो छै अभी तक कही घूमे के विचार नहि छै इतना गर्मी है कि बाहर निकलल मुश्किल हो गेलल जाइ छै धूपो पर इतना बुआते कि क करल जाइ छै
अहाँके पनीरके सब्जी बनाबय आबै छै
हँ पनीर के सब्जी हम बना ले छियै हम कह सब सब्जी आे छै सब्जी हर सब्जी हम बना लेलियै खाना बना लेले हर कछ कर ले छ अपने के खाना बनाबे आबे
खाना बना को कोनो नहि आबै छै अहाँके पनीर के सब्जी केना पसन्द छै अहाँ केना बनाबै पनीरनी अहाँ कैसे बनाबै छी पनीर के सबाबुज
यहाँ पनीर के सब्जी पूरा मसाला के ओक के छै पीस देल जाइ छै अकाय बटर या कछ तेल मे ओकरा किछ मतलब डाल देब छै मसाला भूस के आ का कल जाइ छै ओहिमे पनीर डाल दह पनीर भूंगह या कच्चा पनीर डाल दह मटर पनीर बनाबयके बाद मटर के भूंग द करै छै मसाला के भूज देल छै हँ बनले छियै पनीर पालक पनीर भी बनले छियै शिमला मिर्च के साथ भी बनले छियै
सबसँ खाायमे सबसँ नीक की लागै छै शाही पनीर चिलली पनीर की मटर पनीर
ची पनीर ठीक लागै छैठीक
हँ
अच आओर कह छै हम सभ खाना बना लेबल छी चाउमिन चाट तऽ अपनेके बना लेबल छी
हँ हम एक बार चाउमिन तऽ फ्राई करे िय नीक बनल रहलक अहाँ चाट के कते बनाबे छीिय हम तऽ कहियो ने बनेले छियै चाट
महु मोटर आ ल न उजरका ओकरे के फुला के ओकरे मटर के कूकर मे फिर मसाला वगैरह छोले भी बना ल छी
अच्छा फेर ओहिमे दहिओ रखाइ छीिय की
उ के बाद दही रखा ले छी खााय केर छोले मे दही रख के खा ले छी भोती बुले के भी खा ले छी लच्छा पराठा भी अपने क्य ले बनावे
पन ची
टुरे
भटोरे तऽ हम एकबार ट्राइ क ले छलियै लेकिन ओ भटोरे कमकुरकुर क जादाा बन गेल भटोरे हमरास से बेलइए नहि रहलियै भटोरे इतना बड़का नहि बनलक हमरासँ आ ऊपरसँ हम ओहिमे ज्यादा घी रख देलियै
भलटोरेमे घी भ
ठ
घ
हँ अहाँके हँसी बड़ै छै हमर बात सुनि कऽ की
कटोरीे मे घी कोन रखे छै कटोरे मे तऽ घी रखबे नहि करल
ई की नहि रखाइ छै दहिी रखाय छै
े आता जाे के टाइम मेी र ख ले छै खावा सोटा ओ बैकिंग सोडा जे कहले छै ओ फिरडिफाइन नमक दहिी
नहि हम यूट्यूब पे देखले छलियै घिओ रखि देै ब
नहि गरम करके रख देबल छी
हँ तऽ हमर से तऽ नहि बनल ओते बनि गेल लेकिन हमर मम्मी बनाबै छियै बहुते नीक
आम नीक तऽ बना लेबै छी अमी के मम्मी इतना खान न बनाबै छी
अहाँ कहियौ गुलाब जामुन बनयने छियै अपनेसँ
ओ पउडर आवलि छी ओकरा के सान के खूब सान के ओ अपना मन छै ओहिमे खोआ रख दै छी छान देै छी
अच्छा अहाँ पाउडर के बन
हँ पाउडर के बनने छी हँ
न न गुलाब जामुन के पैकेट आबल छी ने ओकरे केमनी बनावै छै खान सर के
आओर सभ ठीक छै ने
हँ ठीक होइ छै
ठीक छै हम अहाँसे बादमे बात करब
ठीक ठीक अछि
आओर सब
आओर सब ठीक है छै बड़
ह्म
बहुत गर्मी छै अभी हमनी के लाइटो नहि आले छै परेशान हो गेले छै लाइट के ओ